अ हेलो
हँ हेलो
हेलो की कर रहल छौ
हँ बढ़िआँ छी तोहर सुनाउ की हाल चाल छै
सब भगवानक कृपासँ छैइ बहुत दिन भए गेल बात न भेल तय सोचलहु फोन कयल जाय
बिलकुल सही कयलिअइ आजुकाल ई सभ अपन अपन काममे एतेक व्यस्त भय जाइत छै जे दोस्त यारसँ गप करबा कि मौका कम भेटैत छैइ
हँ ई बात तऽ सही छैइ अच्छा एक तऽ बात पुछी तोरा खाना पीनामे सबसँ बेसी पसन्द की छैइ
हमरा तऽ खाना पीनाके बहुत शौक छै मौका भेटला पर नया नया चीज खायके बहुत नीक लगैत छै मुदा अगर दिलचस्प ओसभ तऽ घरक बदाम दाल भात आलू भूजिया हां चोखा सबसँ बेसी पसन्द छै
हं घरक खाना स्वाद अल स्वादे अलग हो छैइ कतबो बाहरके महँगा होटलमे खाइ लिउ मुदा घरमे जाकर स्वाद ना भेटैत अछि
बिलकुल हम जखन बाहर जाइ छी तखन नया नया व्यंजन जरूर चखैत छी मुदा दू चारि दिन बाद घरक खाना याद आबय लगैत छै
हमरो सङ्ग एहन होइत छै एक बेर हम राँची गेल रही धूसका या घुघनी खयलहुँ पहिने तऽ बुझिते नहि रही कि की होइत छै मुदा जखन खयलहुँ तऽ बहुत नीक लगल
धुसका तऽ हमहूं खाइ छी बाहरसँ थोड़ा कुरकुरा भीतरसँ नरम नरम घूघनीके सङ्ग बहुत स्वादिष्ट लगैत छै
हां अइ बेर पटना गेल रही तऽ ओ लिट्टी चोखा खयलहु त ई तऽ बहुत प्रसिद्ध छै मुदा असली स्वाद ओते कई बुझायल
घीमे डूबल लिट्टी आ बैगन टमाटरक चोखा सोचिते मुंहमे पानी आबी जाइ छै
बिलकुल आ ओहित लोकसभ दही अँचार आ सलाद सेहो दैत छै
हमरा तऽ लिट्टी चोखा जड़ाके समय बेसी नीक लागैत छै गरम गरम लिट्टी आ उपर स घी बस मजा आबि जाइ छै
सही कहलह अच्छा मिठाइमे की पसन्द छै
मिठाइमे तऽ बहुत किछु पसन्द अइ रसगुल्ला गुलाब जामुन पेड़ा खीर मालपुआ सब नीक लागैत छै पेड़ाके बात सुनिके
पेड़ाक बात सुन के देवघर याद आबि गेल
हँ देवगा देवघरक पेड़ाक तऽ अलग पहचान छै बाहर से आबै वला बहुत लोग विशेष रूप पेड़ा कीनै छै
हँ हमरो याद छै साावनक महिनामे पूरा बाजार पेड़ा या मिठास मिठाइके दोकानसँ भरल रहै छै
आ कतर लगल रहय छै
हँ तोरा स्ट्रीट फूड पसन्द छै
बहुत गोलगप्पा समोसा चाट मोमोज भेलपूरी सब खाइत छी
गोलगप्पा के नाम सुन के भूख लागि गेल
हं हमरा तऽ गोलगप्पा देखला पर नियंत्रण नहि रहैत छै खास क मसालेदार पानीवाला
हमरो एहन लागै छै मुदा आब कोशिश करै छीयै कि बाहरक चीज थोड़ा कम खाइ
हं स्वास्थ्य ध्यान राखब जरूरी छै
हँ एक बेर हम कोलकाता गेल रही है एक माछ भात खेलू बहुत स्वादिष्ट छल
बंगलाक माछ माछक चर्चा तऽ बहुत
हँ मसाला कम मुदा स्वास स्वाद गजब
माछक असली स्वाद महसूस होइत छै
हम एक बेेर वाराणसी गेल रही ओय कचौड़ी जलेबी आ नश् से खयलहुं सच कहु तऽ एखन धरि स्वाद याद छै
लस्सिकऊपर जे मलाई रहैत छै ओ बहुत नीक लागैत छै
हँ आ माटिक कुल्हा कुल्हड़मे भेटै तऽ स्वाद औरो बढ़िया लाग बढ़िया बढ़ी जाय
हमरा तऽ यात्रा करबाक एकटा कारण खाना सेहो लागैत छै
हँ तऽ ई सही बात कहल' हं जतेक अलग अलग जगह ततेक अलग स्वाद
हम सोचैत छी जे भारतक प्रत्येक राज्यक अपन अलग अलग भोजन संस्कृति छै
हँ बिलकुल आ ओहि भोजनमे ओहि क्षेत्रक इतिहास संस्कृति आ परम्परा सेहो झलकैत छै
सहि बात छै बचपनमे जे खाना खाइत रही ओकर स्वाद आबो मोन पड़ैत छै
हं हमरो दादीके हाथक खीर बहुत याद आबैत छै
हमरा नानीक बनाबल खाजा आ पुआ
त्योहारक समयमे बनल भोजनक तऽ अलग आनन्द होइत छै
हँ विशेषक छठ होली दीपावली आ विवाह समारोहक भोजन
विवाह भोजनमे तऽ लोक सब खाना चर्चा बेसी करै छै
हँ ई तऽ एकदम सही बात कहलियौ
हँ विवाहक भोजन चर्चा चलल तऽ हमरा एकटा बात याद आबि गेल
की
एक बेर एकटा विवाहमे गेल रहहि ओ एतक प्रकारक खाना बनल छल जे बुझाइत छल पूरा मेला लागल हो
की की छल
सबसँ पहिने सलाद चाट गोलगप्पा दहीबड़ा तकर बाद मुख्य भोजन पुलाव दाल पनीर मिक्स सब्जी आलूदम नान रोटी आ बहुत रास चीज
तखन तऽ खूब खेने होयबइ
हँ मुदा सब चीज थोड़ा थोड़ा च चखने रही आखिर एतेक प्रकारक वजन रोज रोज कहाँ बैठत छै
हमरो विवाह समारोहमे नइ नइ चीज चखबा के शौक रहैत छै
मुदा एकटा बात छै
की
घरक साधारण भोजन जे सन्तुष्टि दैत छै ओ बाहरक भोजनसँ बहुत बेेर ना भेटत छै
बिलकुल गरम दाल भात घरक बनल तरकारी अचार ई सबक स्वाद अलग होइत छै
हमरा तऽ बरसातक दिनमे खिचड़ी बहुत नीक लागैत छै
हमरो खिचड़ीक संग पापड़ अचार चोखा भेटी जाइ तऽ मजा आबि जाइ छै
जाड़क समय मे की पसन्द छै
जाड़ामे तिलकुट लाइ पीठा मखाना खीर गूड़ गरम गरम पकौड़ी
पीठाक बाद सुनके बचपन याद आबि गेल
हँ खासकर मकर संक्रान्ति समयमे घर घर पीठा बनैत छल
हुं आबो बनैत छै मुदा पहिने जकाँ उत्साह काम देखाय छै
सही करलहुँ पहिने पूरा परिवार मिलि कऽ तैयारी करैत छलहुँ
हँ हमरा तऽ चूल्हापर बनल खानाक स्वाद बहुत नीक लगैत छै
बिलकुल चूल्हाक धुआं हल्का सुगन्ध भोजनक स्वाद आरो बढ़ा दैत छै
अ एक बेर गाममे एकटा भोजन गेल रही भोजमे गेल रही ओते पत्तल भरि भोजन परोसल गेल छल ओ अनुभव अलग होइ छै हँ आ भोजन सेहो बहुत स्वादिष्ट छल दाल भात तरकारी चटनी आ मिठाई
हमरा लगैत छै जे भोजन केवल पेट भरबाक साधन नहि छै
तखन की छै
भोजन लोकक संस्कृति परिवार आ यादस जुड़ल रह छै
हँ तऽ ई एकदम सही बात कहलाह बहुत रास याद भोजनक माध्यम से जुड़ल रहैत छै
जखन कखनो पुरान स्वाद भेटी जाइ छै तऽ पूरा बचपन आंखि सामने आबि जाइ छै
हँ कतेक बेर एहन होइ छै जे कोनो खास मिठाई खायत दादी नानी याद आबि जाइत छथि
तोरा खाना बनाब सेेहो आबैछै
हँ थोड़ा बहुत आबैत छै भूख लागल रहय आ घरमे केयो नहि रहै तखन किछु ने किछु बना लैत छी
की बनाउ
चाय मैगी आलू भुजिया दाल भात अण्डा करी ईसभ बन ले छी बना लै छी
ई तऽ बहुत बढ़िआं बात छै हमरो थोड़ा बहुत आबैत छै
हम सोचैत छी जे प्रत्येक लोककें कमसँ कम सामान्य खाना बनाबै आबै चाहि
आ
हलौ हलौ आवाज आबैत छौ
हँ अबै छै
त ई कौशल बहुत उपयोगी छै
सही बात आब लोकसभ ताला भुजला भोजन कम आ पौष्टिक भोजन बेसी खायके कोशिश करैत छै
मुदा कखनो कखनो मनपसन्द चीज खायमे कोनो खराबी नहि छै
हँ संन्तुलन बनल रहबाक चाही
अच्छा एखन धरि जतेक जगह घुमलह ओहीमे सभसँ यादगार भोजन अनुभव कोन रहल
हमरा हिसाबमे बन वाराणसी कचौड़ी जलेबी आ लस्सी
आ हमरा ले पटनाक लिट्टी चोखा व देवघरक पेड़ा
सच कहू तऽ भारत भोजनक दृश्य से बहुत समृद्ध देश छै
बिलकुल प्रत्येक क्षेत्रमे किछु ने किछु विशेष भेटैत छै
आ एहन चीज सभ चखैत चखैत यात्रा सेहो यादगार बनि जाइ छै
हँ यात्रा आ भोजन दोनो एक दोसरााक संग जुड़ल छै
अच्छा आब बहुत देर भए गेल गप्प करैत करैत
अहाँ समयक पता ही नहि चलल फेर कखनहु आरामसँ बात करब तखन आओरो यात्रा भोजनक अनुभव साझा करब
नमस्कार
बिलकुल धन्यवाद